ओ की हेलो
अहाँ ठीक छियै
हँ हम ठीक छी अहाँ अपन कहू केहन छी हेलो अहाँके आवाज नहि नहि दैया अहाँके सुनाइ दै छै
हेलो
हँ हेलो
आ केन छी सखी
हँ हम ठीक छी अहाँ अपन कहू
हँ हमहूँ ठीक छही
ठीक छियै आर केना केना हमरा याद त लेलियै आइ बड दिन बाद अहाँके मन भेल कि हमरा से गप करे के
यहाँ आइ बैठल रहली ने तऽ हमरा एकाएक अहाँके याद चल एली
अच्छा
बहुत दिन से सोचली कि बहुत दिन से सखी से बात नहि भेलखिन त आज मोन पड़ि गेलखिन
अच्छा तऽ अहाँ हमर नम्बर लगा लेली ने
हँ अहााँ के नम्बर हम लगा लेत ठीक
आ हँ हँ आओर कहू बच्चा सब के छुट्टी भए गेलै
हँ बच्चा सबके पन्द्रह तारीखके छ छुट्टी हेथिन
हँ अभी नहि भेल छै
नहि अभी नहि भेल छै
ओ नहि हमसभके बच्चाके तऽ छुट्टी भेल छै गर्मीके छुट्टीके अभी घरेमे प्रोग्राम करै छी
ओ घरेमे छियै
हँ कतहु के प्रोग्राम ई बेरके नहि छै
ह नहि हमसभ तऽ घरे जेबै
दादी घर के
तहन दादी के गाँव जेबै हँ
बेर दादी के
हँ आमसभ आमसभके आमसभ टुटथिन ने तऽ बच्चा आर आम सभ खााय खातिर लए जेयथिन
अच्छा अच्छा हँ हँ अभी त टाइम छै आम के तऽ अहाँके की आम के गाछी अछि ठीक
हँ हँ हमरा आरके वहाँ गाँवमे बहुते सारा आमके गाछ आर छथिन
आ छै
कल्हो बम्बइम टूटलखिन य तऽ आ अपने तारीख के यहाँ से सब बच्चा आर सब जेबै
अच्छा अच्छा
हँ बहुत दिन से गो नहि गेल खिन रह तऽ बच्चा सबके दादी बहुत फोन करै छथिन
अच्छा अच्छा ह नहि ए ब कम से कम आमो बच्चा सभ खा लेतै अहाँ गर्मियो छुट छुट्टी मना लेबै ने नहि नीके करै छियै आओर सबके अ मतलब कि आब गर्मी के छुट्टी तऽ पन्द्रह तारीख से भेटत तब अहाँके तब पन्द्रह तारीखके बाद हमसभके बच्चाके पन्द्रह तारीखके इसकुल खुलैया
ओ नहि हमरा आरके जे छै से से पन्द्रह से छुट्टीे हेते त आब एक तारीख के बच्चा आर के स्सकूल खोल
आ हँ हँ तऽ ज्यादा दिनके तऽ नहि छै कमे दिनके देलक
ह पन्द्रह ह दिननक हमरा आर के छुट्टी दै छथिन
हँ हँ तब तब तो अहाँ अपन ससुराल घूमू हमसभ एते अपन
हँ बहुत दिनसँ नहि ने गेलखिन रहे तब जयबै त ससुराल त घूमी लेबे आ मायकयो नजदीके में हमरा कके छथिन तऽ वहाँ से पाँचे मिनट के रास्ता मे छलै
तऽ बहिन अहाँ कें त दुनू हाथ में लड्डू तू ऐ अच्छा अहाँ दुनू हाथ से खयबै ह
हँ तऽ वहाँ चलि हँ नजदीके में छै तऽ ससुरालो चल हेतैक नहिरो चल जेबै
हँ दुनू गोटा भेट घाट भए जेतै
हँ दुनू काम भए जेतै
तऽ दुनू काम भए जेतै सही बात छै नहि नीके करबै आ हमसभ तऽ देखियौ आब जयबै बीस तारीखके बाद हमसभके छै प्रोग्राम घरमे एकटा पूजा छै तऽ सोचै छियै कि ओ उम्हरे जयबै आब अब एम्हर के कोनो प्रोग्राम न ए अछि
ओ हमे तऽ है आ हय जाइ छौ हमर एगो पतिके दोस्तके मैरेज डे छियै
अ्छा
हँ तब फोन केलखिन रहय अभी एकाएक तब हैया अभी तुरत एबरो बनाय के आबि गेलखिन गेलखिनरिया आब जयबै मार्केट बाजार जयबै अब तब कपड़ा उपड़ा खरीदी क लाबबै तब शाममे जेबै
अच्छा अच्छा अच्छा तब तो अहांके आज भोज भेटल यऽ
हँ
तऽ की भोज भेटत अहाँके भेज कि नॉनवेज आज तऽ शनिचर छै अहाँ खाइत छी कि नॉनवेज
नहि हमरा लैंग्वेज नहि खाइ छियै हमसभ वैष्णो यए
अच्छा अच्छा
सब नहि खाइ छी मीट मछली
अच्छा तब तो नीके छै तब तो अहाँ एकदम शद्धा वैष्णव छियै नहि हमसब तऽ खाय छी हम सभके मिथिला के
नहि हमसभ नहि खाइ छौ हमसभ दूधे दारी बैसल न छ हमर पतिजी जे छै से ओ खाइ छथिन ओसभ ओसभ खााय छथिन बच्चा आर नहि खाइ छै
ओ अहाँ अहाँके बच्चा सब नहि खााय छै
ह एगो बच्चा खाइ छथिन बेटी आ बेटा हमर नहि खाइ छथिन
ह नहि तऽ भेलै नहि कोनो खाइ छै कोनो नहि छै कोनो बात नहि जेकर मन मानस सिखायत
हँ ओ बच्चेसँ नहि खाइ छथिन हँ
ह तऽ कोनो दिक्कत नहि छै भााय ई तो अपनन मन पर के छै
हँ
हँ आओर की आज दिनमे की बनेलियै यहाँ
आइ बनयेलहुँ या हमे तऽ आइ तऽ रातिमे मतलब गर्मी बहुत रहै तऽ रातिमे तऽ लेटसँ सुतली सुबहमे अथी बनेलहु है सोयाबड़ीके सब्जी चावले बनयेलहुँ गरमी रहए बहुत सब्जी रातिमे नान खा आ नहि खा कि ल बूल गल कि नहि रह साल
हँ हँ हँ
तब सब्जी सोआबरे रहै घरमे तऽ ओएह ब
ह आ श से तऽ कहल गर्मी तऽ बडे से तऽ कहियौ रमे क बारिश भेल छै तऽ आइ मौसम ठणढा छै
रहथिन ने बाप रे बाप घर रात हम नहि सुतल रह रहथिन जब पानि पड़ै लए लेले ने लेलखिन ने तब बहुते नीन्दे
हँ नहि कनिक मौसम ठणढा जे गेलै कन मौसम जे ठढेलक तखन सही बात छै कि नीद बेसी आबै छै आ गर्मीसँ तऽ मन छ कटाई या कि कोना के आदमी के राहत भेटे तऽ काल्हि जे पानि पड़लै छै से कनिक आज मौसम छै ठं्ढा आल लेकिन फिर भी देखियो कि पूरा गुममस जेक छै हँ लेकिन गुमस लागे छै घर मे जमीन के जे ताप निकले छै से गुम्मस लागै या हू
ह
हँ
आ की कह म मे हग कलमे की कहै छै से कमलके धोए देलिकै रहे आ भुली गेलियै छ पेपर आ सब कमलो हमर जे से भीङंगी गेलै
जा
त फेदोस आ जे छै ने से छत पर जा क तब ओकरा फेरसँ फैलेलहुँ
हां
जा कऽ बहुते पूरा बिंग गेललै रहै हमरासँ तऽ उठैए नहि रहै
हँ हां
तब जा कऽ हँ बौआबाके पप्पा उठाय कऽ जाय कऽ तब फैलेलकै छतपर
अच्छा से सब बात ने नहि नहि बड बाप रे बारिश तऽ बड भेल छलै
ह हँ ह सुबह म तऽ बहुते बारिश भेलै
हँ सुबहमे तऽ हमसभ उठेलियै साढ़े आठ बजेस से हमरा नहि छै बुझल के केतना बजे भोर तक भेल छै छे बारीस हम सब आराम से साढ़े आठ बजे उठलहु बच्चा सब
त साढ़े आठ बजे तऽ हमहुँ सब आय सब ठ लौ रेहे
हँ तऽ ओहि समय तक तऽ नहि छलै बारिश बारिश तऽ थम्ल छलै ओ टाइम तक
ह हँ भिनसरे भिनसरे बारिश होइ रहै
हँ भररका बारिशे होते हेते लेकिन साढ़े आठ बजे तक लए बारिश नहि छलैए
ह हँ सवेरे चुट क लरा
हँ हँ हँ नहि ठ ठीक छै
बड़ी लेट से उठलियै रहे हमहुँ आर तब दस एगारह बजे नहिल सुनल तऽ पुजार करलहुं
हँ हँ हँ नहि से तऽ हमसब उठै छलियै छओ बजेसँ उठि जाइ छलियै लेकिन अभ जब बच्चा सबके छुट्टी छै ने तो आराम से मटिया मटिया के सुत े छियै कि कथी लए उठ क आकाश कर सब काज त हइ करै छै आ ब बच्चा सब उठै छै लेट दस बजे साढ़े दस बजे जब मन करत तब उठत तऽ सोचै छियै कथी लए हम उठकरके पहिरेदारी ब करू बच्चा सबके उठे दै छियै मालिक जे जाइ छथिन ई ऑफिस तऽ ऑफिस के समय तक हुनकर नाास्ता बनात देलियो आऔर फिर बच्चा सबके भी करा देलहुँं नाश्ता आ तब आराम से खाना बनबै
ह हँ हमरो मालिक साहब तऽ जाय रहे इसकुल जाय रहय ते आजकल तऽ छुट्टी मालिक सबके तऽ भेल दा छुट्टी तऽ बच्चे सबके स्कूल या खुला त साढ़े सात बजल जाइ छै बचार तऽ लेटे समूह आर छ बजे उठलो
हँ हँ
तऽ बच्चा आरकेँ तऽ आइ लेट भए गेलै तब साढ़े सात बजे रहै तब नहि उठलियै तऽ नहि गेलै आइ बच्चासभ शनि शनिवार रहियै
हुँ अच्छा ठीक छै अच्छा ठीक छै सखी क अभी हमर एक बेी के बैसो ठंडािय ओकरा के खरीद दै छियै ठीक छै फिर हम अहाँ से गप करै छी बादमे
हुँ ठीके छै ठीके छै सथी ठीक छै